हेलो हेलो
नमस्कार भाइ
नमस्कार
बहुत दिन बाद आराम से गप होइत अछि कल्हि साँझ मे हम पुरान फोटो आ किछु पुरान कॉपी किताब देखैत छलुं ओहि बीच विद्यालयक एकटा समूह फोटो भेटल बस फोटो देखैत मन एकदम पुरान दिन मे चलि गेल सोचू लगु जे जीवन मे कतेक परिवर्तन आबि गेल मुदा विद्यालय या कॉलेज के स्मृति अजहु ओहन तजा अछि तखन मन भयल जे अहाँ से इसी विषय पर गप कयल जाय
ई तऽ बहुत नीक विषय अछि सच कहूँ तऽ विद्यालयकेँ दिनक चर्चा शुरू भेल त समयक पता नहि चलैत अछि बहुत किछु याद आबैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा तऽ पहिल दिन सेहो कनी कनी मोन अछि जखन पहिले बार विद्यालय गेलहुँ तखन सभकिछु नव लगैत छल कक्षामे बसेले पर लगैत छल जे जल्दी घर जाइ मुदा धीरे धीरे मित्र बनल शिक्षक सँ परिचय भेल फेर विद्यालय दोसर घर जकाँ लागए लागल
हमरा सेहो पहिले दिन कनेक डर लागैत छल मुदा मित्र बनला पर सभ सहज भए गेल
आ जखन हम छोट छलहुँ तखन विद्यालय जायब मात्र पढ़ाई नहि छैक रास्ता मे मित्र से भेंट भेट गप सप कखनो साइकिल दौड़ कखनो वर्षा मे भीजल भीजल विद्यालय पहुँचब ई सब सेहो अनुभवक हिस्सा छल।
पात्र सेहो मजेदार होइत छल आब सोचैत छियैक आ छोट छोट छन बहुत मूल्यवान छैक
हमरा तऽ सभसँ बेसी मध्याहानतरिक समय मोन पड़ैत अछि जखन घण्टी बजैत छल तखन पूर कक्षा एकदम बदलि जाइत छल केओ खाना खाइत छल किओ मैदान दिस दौड़ि जाइत छल। केओ मित्रसभ सङ्ग बेसी गप करैत छल
सही बात उहो ध्यान अरक परीक्षाकेऽ सभ सभेके रहैत छल
आ टिफिन साझा करबाक संस्कृति त अलगे स्तरक छल अपन भोजन कम या मित्रक डब्बा मे रुचि बेसी रहैत छल कतेक बेर पूर टिफिन अदला बदली बहि जाय छल तखन ई सब सामान्य ल छै मुदा बुझाइत अछि जे मित्रता बहुत सुन्दर रूप छैक
एहन बात आब कम देखैय लेल भेटैत अछि
तऽ शिक्षक सभक चर्चा बिना विद्यालयक स्मृति अधूरी रहत किछु शिक्षक एहन छलाह जे बहुत अनुशासन प्रिय छलाह हुनकर कक्षामे पीन गिरबाकक आवाज सुनय सुनैत मुदा किछु शिक्षक एहन छलाह जे पढ़ाई सङ्ग हास्य मजाक सेहो करैत छलाह
बिलकुल आ अलग केँ अलग से ले रहय छैक
हमरा गणितक एक शिक्षक मोहन छथिन हुनका विषयक ज्ञान तऽ बहुत छलनि मुदा धैर्य सेहो ओ बहुत रखैत छलाह कखनो प्रश्न नहि बुझाइत छल तखन बेर बेर बुझबैत छला ओहि समय शायद हमसभ एहि वक्तक मूल्य नहि बुझैत छलैक
ऽ आ बुझइत अछि जे शिक्षक सब अपने मेहनत करैत छैक
आ किछु शिक्षकक डाँट सेहो प्रसिद्ध रहैत छल हुनका नाम सुनते विद्यार्थी सब सतर्क भय जाय छल मुदा मजेदार बात ई अछि जे जेकरा से हमसभ बेसी डरैत छलहुँ कतको बेर ओहि शिक्षक बाद मे सबसे प्रिय भरि गेल
हँ एनहो हमरा सेहो भेल अछि
केओ समय बढ़ेबाक प्रयास करैत छल
हँ जखन पुरा कार्य गह गृह कार्य नहि कर रहैय छल तखन स्थिति आरो रोचक भए जाइत छल
बिल्कुल बिल्कुल आ जखन शिक्षक पूछैत छला गृह कार्य के के नहि केेने छी तखन सब एकक दोसरक चेहरा देखय लागैत छल कतेको बेर पूरा कक्षा मे एक अलग प्रकारक तनाव आ हाथ से दुनू रहैत अच्छा
ई बात सुनै केँ पूरा दिन मोन करय लगय
परीक्षा समयक वातावरण सेहो अलग होइत छल पूरा वर्ष आराम से बीतैत छल मुदा परीक्षा नजदीक आबैत सब गम्भीर भय जाइत छल पुस्तकालय भरैत रहैत छल नोट्सक आदान प्रदान होइत छल अचानक सबकेँ पढ़ाई केँ महत्व बुझाय जाईत छैक
हँ परीक्षा सबमे सब विद्यार्थी बदलल बदलल लगय छल
परीक्षा पूर्वक रीति सेहो यादगार रहै छैक हम सोचैत छलहुँ जे अब पूरा पाठ्यक्रम समाप्त कर लेब मुदा आधा समय योजना बनायमे या आधा समय तनावमे निकल जाइत छैक
हँ ई अनुभव तऽ बहुत समान अछि
तऽ आ जखन परीक्षा समाप्त होइत छल तखन तऽ महसूस होइत छल ओकर वर्णन कठिन अछि विशेष के अन्तिम पेपरक बाद लागैत छल जे पूरा संसार फेर सुन्दर होइ गेल
छुट्टी के आनन्द तक नहि शुरू होइत छल
रहि बात खेलकूद विद्यालय जीवन केँ महत्वपूर्ण भाग छैक
हमरा तऽ क्रिकेट मैच विशेष रूपसँ मोन अछि कच्छा बनाम कच्छा मुकाबला होइत छल जकरा दिन मैच रहैत छल ओ दिन पढ़ाईमे ध्यान कम आ मैच मे ध्यान बेसी रहैत छल
खेल प्रतियोगिता विद्यालयकेँ सबसँ उत्साहजनक आयोजन म सँ एक होइत छैक
वार्षिक उत्सव सेहो शानदार रहैत छल महिना भरि तैयारी चलैत छल केओ नाटकमे भाग लैत छल केओ गीत गाबै छल केओ भाषण देता छल कार्यक्रमक दिन पूरा विद्यालयक वातावरण बदलि जाइत छल
बिल्कुल ओहि दिनसँ विद्यार्थी विशेष उत्साहित रहि गेल छलह
आब समय धीरे धीरे आगे बढ़ल आब फेर कॉलेज जीवन शुरू भेल हमरा तऽ शुरू मे कॉलेज बहुत अलग लगल विद्यालय जकाँ कड़ा नियंत्रण नहि बेसी स्वतंत्र नव मित्र नव वातावरण
कॉलेज ओर कॉलेजके बाद बारआमे बहुत अन्तर होइत अछि
कॉलेज मे एकटा बात हमरा बहुत नीक लागल जे लोक सब विभिन्न पृष्ठभूमि से अबैत छलाह अलग अलग विचार सुनय लेल भेटैत छल चर्चा केवल पढ़ाई धरि सीमित नहि रहैत छै
सही बात कॉलेजसँ सोचैकेँ विस्तार रुप अछी
तऽ कक्षा बेसी चर्चा कतको बार कैन्टीन मे होइ छैक चायक कप संग् राजनीति खेल भविष्य करियर सब विषय पर घंटो गप चलैय छैक
आ ज कोनो असाइनमेंट जमा करबाक समय नजदीक आबी छल तखन पूरा समूह सक्रिय भए जाइत छै जकरा विषयमे महीना भरि चर्चा नहि भेल ओकरा एक राति मे पूरा करबाक प्रयास होइत छै
तऽ लगभग सब परजक कहानी अछि
मित्रता सेहो कॉलेजमे बहुत मजबूत बनैत अछि कारण ओ समय जीवनक एहन चरण होइत अछि जे व्यक्ति अपना भविष्य दिशा तय करैत अछि यह कारण कतेको मित्रता बहुत गहरी भयी जाइत अछि
हाँ हाँ कॉलेजक मित्रसभ प्रायः जीवनाभरि याद रहैत छथि
आब जखन सोचैत छी तऽ लागैत छी जे विद्यालय आ कॉलेज केवल डिग्री अंक प्राप्त करबाक स्थान नहि छै ओतय हम समय प्रबन्धन मित्रता अनुशासन सहयोग प्रतिस्पर्धा आ जीवन कतको महत्वपूर्ण पाठ सीखलहुं
बिल्कुल वास्त विक सीख अय कतेको बेर पुस्तकासँ बाहर भेटैतऽ छी
एकटा रोचक बात ई अछि जे ओ समय हम जल्दी पैघ भय जाइत चाहैत छलहुँ लगैत छै जे पढ़ाई समाप्त हो नौकरी शुरू हो आ स्वतंत्र जीवन भेटय मुदा कतको बेर मन करैत अछि जे काश एक दिन लेल फेर ओह विद्यालय या कॉलेज के दिन वापस आबि जाय
सही बात समय बीतला पर पुरान दिनक के मूल्य औरो बुझायत अछि
अहाँक कोनो एहन मित्र छथि जेहिसँ एनो सम्पर्क अछि
हँ किछु मित्र सब एखनहु नियमित बातचीत होइत अछि
बहुत नीक बात अछि हमरा सेहो किछु मित्र से छति जेकरा समय समयपर गप रहैत अछि जखन बातचीत शुरू होइत अछि तखन लागैत अछि जे वर्ष नहि केवल किछु दिन अन्तर भय गेल
हं सचा मित्रता एहने ही होइत अछि
ठीक बा बादमे बात करत नमस्कार
ठीक ठीक अछी ठीक